हेलो
ह्म्म
हेलो
हेलो
की हाल चाल छैइ बहीन?
सब निक छै, अपन कहु?
सभ नीक छै, अपन कहु? बस सभ नीक छै। और भोजन पानी भए गेल?
हँ
अभी तऽ बस भोजन करिक उठल छी।
हां और छुट्टीमे कतय जाइके योजना बना रहल छियै?
के योजना बना रहल छियै।
मने
पूरा साल अफीसे पूरा साल ऑफिसे मे खटि गेलि की? हाँ
कहू?
उतो सही सोचि रहल छी। मुदा निर्णय नहि करि पाबैत छी। पहाड़, समुदर ये अपने मिथिले के पर्यटक स्थल तू की कहै छै?
हँ देश विदेश तऽ आब बादमे देख घ एतेक सुन्दर- सुदर जगह छी, हमरे सबी देख छी ने
हमरे सब नहि देखले छैय न। बिलकुल ठीक कहलला हाफु देता अपन जड़ी पहिर पहिने देखबक चाही मिथिला तऽ पर्यटकके लेल स्वर्ग छी। धार्मिक ऐतिहासिक प्राकृतिक सभ तरहके स्थल छी।
हँ अहाँ तऽ पूरा बहुत घूमल फिरल छीये न? हमरा सबके कनी बताउ ने मिथिला मे कहाँ कहाँ जाइके छै?
मिथिलामे कहाँ कहाँ जाइके छै? सुनऽ सभसँ पहिने तऽ जनकपुर धाम ई तऽ मिथिलाके राजधानी छै। राजा जनक के दरबार, माता जानकी के भूमि
आ ओ ओकरा कारीगरी छै खाली मन्दिरे नहि नहि भेय। ओते धनुष पोखरि छै। जतअ ओ भगवान राम शिवधनुष तो